हेलो
हेलो
हां हेलो कहियौ।
की हाल?
बढ़िया अहां सुनाउ कतय से छियै?
हेलो।
हां आवाज नै जाय यै।
हां जाए यै, ठीक छी।
अहांके आवाज बहुत धीमे-धीमे आबै यै।
हेलो।
आवाज नै जाइयै?
हां-हां जाइ यै और अहांके घर कतय भेल? हम मधुबनी से।
हां। हाउस-वाइफ छियै। हेलो।
हेलो।
हां हाउस वाइफ छियै।
नै-नै हम अनमैरेड छीयै। और सब कहु घर पर के सब छैथ।
और सब बढ़िया छैय। हम तै हाउस वाइफ छीयै।
अच्छा और सब बताउ?
और सब बढ़िया छै, अपन सुनाउ। की सब करय छियै अखन। हां खाना-पीना भ गेलय।
हें अबाजे नै अएब रहल ऐछ सायद नेटवर्क प्रॉब्लम छै।
हां पता नै अहुंक आवाज बहुत धीमे-धीमे आबैय
अच्छा और सब बताउ कतय-कतय घुमलौ ऐ?
कहा कतो घुमलौ ए एखन सास-ससुरजी
अच्छा।
हां। मतलब नया-नया शादीए भेल छै न ओहि लिए। और सब सुनाउ? ऐखन तै पढ़ाइ करै छीयै न अहां?
हां हम पढ़ाइ करै छीयै अखन।
ओ। कते में छियै।
हमर ग्रजुऐशन कमप्लीट ऐछ।
ओ चलू बढ़िया ऐछ।
उम्म आब ए से आगे देखियौ की करै छियै अखन बच्चा सबके ट्यूशन पढ़ा रहल छियै। और की सब भऽ रहल छै बहुत साउण्डके कम आएब रहल छै। पता नै की इशू छै।
कम-कम आबय यै पता नै एना क्या
की?
अहुंके आवाज बहुत कम-कम आबै यै।
हूँ नेटवर्क प्रॉब्लम छै शायद।
हां। और सब, और सब मम्मी-पप्पा सब ठीक एछ?
हां सब ठीक छथिन, ओतऽ सब ठीक छैथ?
हां सब आदमी ठीक छै।
और मधुबनीमे कतऽ-कतऽ घूमलौ अय?
की कहलियै।
अहाँ के घर कता भेल?
हमर घर भेल दरभंगा।
अच्छा।
जिला हमर सबके दरभंगा छै, लेकिन हम सब बेनीपुर मे रहै छी ‌। जानैत हेबै शाय
तऽ कतऽ घुमने छी तऽ?
घूमने तऽ जे मधुबनियो आएल छी हम।
उम्म मधुबनी हमेशा ने बहुत जादा
हां कियाकि ओता हमर मौसी रहै छथिन।
अच्छा।
लेकिन शादी से पहिले आएल छियै, शादीके बाद नै गेलियै हन।
अखन कते टाइम भऽ गेल दीदी शादीके।
हमर, हमर एखन तीन साल भेल हय।
तीन साल अच्छा।
एकटा बौअवा एछ।
अच्छा और की नाम छै बौअवा के?
बौअवा के हर्ष झा।
अच्चा बहुत इ नाम छै।
हां हमु बौअवा के मूड़न भऽ जेतै ना तऽ बाहर चैल जेबै।
अच्छा। चलु कोनो नै गाम, गाम एते मोन तऽ कतौ नै लागै छै लेकिन की कर बे जाय पड़बे करतै।
कथी?
गाम एते मोन तऽ नै लगते बाहर मे, लेकिन तैयो मजबूरी छै बाहर तऽ जाएहे पड़तै से बात।
हां जाइये पड़तै, बच्चा के लिए जाय
हुं बच्चा के लऽ कऽ।
हुं।
हमु अखन फिलहाल मधुबनी मे छियै, ए से पहले मुम्बय मे रहै छलौ आए। किछ टाइम पहिले सेट भऽ गेलौ एतऽ।
मम्मियो, पप्पा सब साथेमे रहैया।
हां सब साथे मे रहै छथिन।
कते भाय-बहिन छियै?
हम चाएर भाय-बहिन छी।
चाएर भाय-बहिन।
हां-हां।